हलो हा जय झूलेलाल भाई साहिब।
जय झूलेलाल, केहड़ो हाल आहे?
हा बढ़िया तां ठीक आयो?
हा जी मां संजय मंगनानी ॻाल्हाए रह्यो आईंयां दिल्ली सां।
अच्छा अच्छा तांजे हुते छा प्रसिद्ध आहिन दिल्ली में?
दिल्ली में दिल्ली में। घुमण जे लाइ तां चओ त घणेई अहिड़ी शयूं आहिन जेका दिल्ली में आहिन। जीअं त सभनी खां वॾो फेमस आहे अक्षरधाम टेंंपल।
अच्छा।
हा ऐं ती। जेपी जेपी न को कन्नाॾ प्लेस कन्नाॾ प्लेस में हिकु ॾाढो ई। प्राचीन हनुमान मंदिर आहे जेको माण्हू। दिल्ली में ईंदो आ त हिते ज़रूर ईंदो आहे ह प्राचीन हिनै करे आ छोकी हिते। अ पांडव है न पंच पांडव।
अच्छा।
आया हुआ, इते शरण वरती हुअईं।
अच्छा, हू त बंगला साहिब बि ॿुधो आहे दिल्ली में हू त सरदार थियो।
बि जाम प्रसिद्ध आहे। घुमण में मतलबु माण्हू ईंदा आहिनि। अमृतसर जो जेको आहे न, गोल्डन टेम्पल, उन्हें जी फोटो कॉपी आहे। हीउ
भइया, दिल्ली जे बारे में, कॾहिं आया कोन आहियूं, दिल्ली।
पां किथे गॾंना रया आहियूं
हं, असां आगरा मां आहियूं।
अच्छा, सां आगरा में ही।
हा असां आगरा में आहियूं, दिल्ली में असांजो केरु आहे कोन। त असां कॾहिं दिल्ली वरी आया ई कोन आहियूं। हेकर आया हुआसीं बंगला साहिबु बसि, उहो ई ॾिसी करे वियासीं हली।
आगरा में असांजी, बुआ रहंदी आहे। जीवनी मंडी साइड में।
अच्छा।
हा जी।
हा, आगरा बि वॾो आहे।
जीवनी मंडी ख़बर हूंदी तव्हांखे?
हा, हा।
हा उते असांजी बुआ रहंदी आहे। ऐं मां त हिकु हिकु ई दफ़ा आगरो मुंहिंजो आगरा मुंहिंजो अचणु थियो। हिकु ई दफ़ा अचणु थियो बस। की दिल्ली जी ॻाल्हि चई वञे त हिते, कुतुब मीनार आहे ऐं गो छा चवंदा आहिनि? लाल किला आहे। घुमण जे लाइ।
अच्छा, ॿियो खाइण पीअण लाइ छा आहे हुते?
खाइण- पीअण जो ॾिसो जीअं तव्हां बि त भारतीय आहियो। असां बि त भारती आहियूं। साउथ इंडियन जो खाधो ॿियो थींदो आहे। पर इहो नॉर्थ इंडियन जो त खाधो, सेम ई थींदो आहे।
आगरा जो पेठो, दालमोट मशहूरु आहे। दिल्ली जो छा मशहूरु आहे?
निं डी जो सच ॿुधायांव त एतिरो को ख़ासि, दिल्ली जी राजनीति मशहूर आहे।
अच्छा।
दिल्लीअ सभई राजनेता आहिनि न।
अच्छा।
मोदी, हिते ई त विहंदो आहे। असांजे घर खां पंज-सत, किलोमीटर परे।
अच्छा।
सभई जेका राजनेता आहिनि, विधान सभा आहे। लोक सभा आहे। सभु दिल्ली में ई आ आहे।
अच्छा। तॾहिं वधीक हुते रश बि, हुते राजधानी आहे न दिल्ली त वरी।
जी।
हा। असांजो वरी कॾहिं केरु आये ई कोन न, त वरी आया ई कोन आहियूं कॾहिं।
न मतिलब दिल्ली में अगरि तव्हां ईंदा त हिते, ॾाढो ई सुठो सिस्टम इहो आहे की अगर तव्हां पंज ॾींहंन जे लाइ
परेशानी त कोन्हे, होटल वग़ैरह त मिली वेंदा हूंदा न हुते?
हा- हा बिल्कुलु, सस्ता होटल आहिन दिल्ली में, बम्बई जी ॻाल्हि बि आहे। दिल्ली में त बम्बई खां अधु रेट में होटल मिलंदा आहिन।
अच्छा!
जी- जी
हा हुते बज़ारूं वज़ारूं बि सुठियूं हूंदियूं, दिल्ली में चईंदा आहिन सस्तो मिलंदो आहे सामान ई स छा ए, छा हे असां सरोजनी बाज़ार आहे उते।
अङे मां तव्हांखे कहिड़े नमूने ॿुधायां कहिड़े नमूने मां तव्हांखे ॿुधायां, तव्हांखे यकीन ई न थींदो कि एतिरो सस्तो माल मिलंदो आ, एतिरो सस्तो मिलंदो आहे कि मतिलब पंजाह पंजाहु रुपए में कुर्ता मिली वेंदा आहिन।
अच्छा
हा पर हू ॻाल्हि ॿी आहे कि हू कुर्ता जेका आहिन, थोङा सा तां चई सघो कि सेकड में हूंदा आहिन, यूज़ड थींदा आहिन, नवा न मिलंदा
अच्छा यूस कयल माल हूंदो आहे मतलबु उ आ न।
हा पंजाहु रुपे में जेका शै मिलंदी मतिलबु ॾिसो, हिकु त थी वई पंजाह रुपे में नई शै ठीकु आ, हिकु थी वई पंजाह रुपए में यूज़ कयल माल। पर जेका शै पंजाहु रुपये में तहांखे नई मिलंदी उनजी क्वालिटी जेका आहे हू ओतिरी सुठी न थींदी, जेका पंजाह रुपए में तहांखे अगर मान्यवर जो कुर्तो मिली वंञे
पंजाहु रुपए में तवहांखे अगर टॉमी हिलफिगर जी शर्ट मिली वंञे, लूइस फिलिप जी शर्ट मिली वंञे पंजाहु रुपए में
हा त कोई वजह आहे न तंहिंजे करे त हू ॾियनि ॿिया न मतिलबु सस्ते में।
वजह केवल, वजह त इ ई आहे कि शै पातल आहे, शै यूज़ कयल आहे।
प तला
पर हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां मां तव्हांखे पातल शै त हर कंहं माण्हू खे मिले थी। अगर तां नओं कपड़ो बि वठण वेंदा न त हू बि हिकु दफ़ा माण्हू पाए करे ॾिसंदो आहे कि हुन में फिटिंग विटिंग सही आहे कान्हे।
केॾा माण्हू हुते ट्राए करे ॾिसंदा आहिन, मॉल में चाहे दुकान ते। सब पाए करे ई ॾिसंदा आहिन ख़ैर, इहा ॻाल्हि त तांजी सही आहे।
अगर असां दुनिया में को बि शै वठण वंञू था त हर शै यूज़ड ईआहे, हर शइ यूज़ आहे त तव्हांखे नईं शै, ऐं ॿी ॻाल्हि यूज़ड ऐं नई शै में मूंखे त अहिड़ो को डिफरेंस नज़र कोन थो अचे, छोकि तहां जेतिरे बि फिल्मुनि में ॾिस छो त कलाकारनि खे
हा, अॼुकल्ह त हाणे माण्हू ड्रेसूं बि वठनि ता शादी पार्टी लाए त किराए ते वठनि ता। पो हू बि त सभिन जा पातल ई हूंदा आहिन, अॼुकल्ह पंहिंजो माण्हू वठे किथे थो। थोड़ी देर लाइ करे- करे।
हा- हा, वई ॻाल्हि आहे न, पर हिकिड़ी हिकड़ी ॻाल्हि ॿुधायां तव्हांखे, पातल शइ अगरि तांखे फ्म फिल्म लाइन सां आहे न त फ़िल्म लाइन में जेतिरा बि तांखे कलाकार वॾा वॾा बि ॾिसण में ईंदा आहिनि न सभिनी जा कपिड़ा यूज़ हूंदा आहिनि।
हा, फोननि में विडियो ईंदियूं अनि न की सरोजनी बाज़ारि में हेॾो सस्तो आहे, चोर बाज़ार बि हुते शायदि लॻंदी आहे।
जी जी जी।
हा, असां वरी कॾ ॿियो आया कोन आहियूं न, तॾहिं वरी लॻंदो आ न की अलाए वञू दिल्ली। वरी आ न, जानकारी आहे कोन अलाइ, फेक वीडियो त कोने न।
न न न न, ऐं ॿी ॻाल्हि तांखे ॿुधायां। हिंदुस्तान में सभिनी खां वॾी जेका होलसेल जी मार्केट आहे हू दिल्ली में आहे।
हा, इहो बि ॿुधो आ न दिल्ली में ई आहे, त उहो कहिड़ी जॻह ते लॻंदी आ होलसेल जी मार्केट। कथे आहे हूअ?
ही मार्केट आहे सदर बाज़ार में।
अच्छा, सदर बज़ार में।
ऐं सदर बाज़ारि अहिड़ी जॻहि आहे जंहिंमें सॼे हिंदुस्तान जा माण्हूं मतिलबु व्यापारी, नंढा नंढा रिटेलर वापारी उतां सामान वठण ईंदा आहिनि। चांदनी चौक सदर बाज़ार जे हर, हिक शइ हिते मिलंदी आहे चाहे इलेक्ट्रॉनिक हुजे कपड़ो हुजे, खाधे जी शइयू
अच्छा।
सभु मिलंदो आ।
हा। न सही आ, बल्कि अगर सभु कुछु पाण हिक ई मार्केट में मिली वञे त पोइ माण्हूं त ई सॼी शॉपिंग करे।
ऐं बी ॻाल्हि हिकड़ी तांखे ॿुधायांव, ऐतिरो सस्ती शइ मिलंदी आहे, कि मतिलब तां मञंदा कान चालीहें रुपए में नई चौंम्पल ती मिले, तां उन खे वठी करे पंहिंजे
थी हुई न पासे में बि शादी हुई त हू बि दिल्ली शॉपिंग करण विया त ॿुधाए पई चए बि जे पो हिते? त हिन पंदरहें पंदरहें हज़ारें लहंगा, हुते चए पई पंद्रहें पंद्रहें सौ में हेॾा सुठा सुठा सुठा मतिलब वठी आयूं, हर फंक्शन जा हुन दिल्ली मां ई शॉपिंग कई।
जी जी, छोकी फैक्टरीूंय वधीक इन न हिते, फैक्टरीूंय वधीक इन।
हा, फैक्ट्रियूं बि वधीक अनि, ऐं वरी तां चओ प्या न सदर बाज़ार बि आहे। हुते बि सस्तो ई हूंदो। पूरी हिन पंजी नुंहं जी शॉपिंग कराई, पंहिंजी। कई धीअ जी, सॼी मतिलब उतां ई कयईं। चई विया न पंद्रहें पंद्रहें सौ में लहंगा सुठा मिली विया, अॼकल् त वरी हल्दी फंक्शन मेंहदी फ़ंक्शन, हर शइ लाइ ड्रैस खपे ती।
सही ॻाल्हि आ।
हा आऐं असांखे त वरी हाणे जानकारी कोन्हे हाणे हिनजे थ्रू। नंबर मिलन पिया त दिल्ली वारन सां बि। हे बि जान पहचान।
न न अॼु ॾिसो हा नंबर मिलन्दस थ सुठ। सुठी ॻाल्ह आ सिंधी माण्हुन जा नंबर मिलन प्या पर वॾी ॻाल्ह। अगर तां इंस्टाग्राम यूज़ कयो था। इहा तव्हां यूज़ त कयो इहो छा नालो आहे? इस्टाग्राम ऐं गूगल यूट्यूब यूज़।
हा।
त उन में बि तांखे घणेई एहड़ा जानकारी मिली वेंदियूं आहिन।
हा वरी हिनमें वरी फेक बि विझंदा आहिन न ॾाढा माण्हू त वरी। फेक फेक वीडियो बि विझी था छॾन न वरी।
अच्छा हून नंम्। नंबर दिइंदाइन पंहिंजा ता नंबर मिलायो फोन कयो अंए अजयो। अॼकल् त अहिड़ो शइ थी वई आ की हिक दफ़े तां अगर हुते वेंदा दिल्ली ईंदा ऐं माल। पसंद कंदा मतलब बिज़नस जी ॻाल तो चवां केंखे अग़र बिज़नेस करणो हुजे त दिल्ली में अ। अचे पंहिंजो माल पसंद करे ऐं हू हितां ई। खाली वञी पंहिंजे शहर में हितां ई माल पहुचाईंदा आहिन। पहुचाइ जी ज़िमेदारी सभई इन्हन जी आहे।
अच्छा, हा इहे त मां बि दि। सुठियूं आहिन वीडियो की अगर कंहिंखे पंहिंजो बिज़नेस करणो हुजे। त मतलब हू माल वाल मतलब मोकलंदा आहिन पाण ई उ। हू त ख़ैर फेक कोन्ह थींदा आहिन जीअं असां जीअं शॉपिंग करणी हुजे। त उन लाइ मतलब थिए तो न थोड़ो।
हां जी हां जी लोग हो।
हा।
ठीक़ आ जी। वरी मां तो ॻाल्हायां तव्हां सां थोरी देर में ठीक आ वरी।
हेलो, हेलो हैलो। हैलो।